छै
तऽ सब ठीक छै अपन कहू अहाँके की हाल चाल छै
ठीक हइ एखन भैया एगो काज करैत छथिन एक बड़ी भारी जग होइ छै एना अहाँ जानैत होकबै ओकर ने जेना लखराब के कभियो नाम सुनले छियै ककरो मुँहसे ककरो मुंह से लखराव के नाम
लखराव के नाम तो अ शायद ध्यान मे
नहि बिसराइ छै आ ओहि लए तऽ हम कहलियै कि अहाँके तनिका बता दै छी छियै ई ने भोले नाथ के पूजा होइ छै
अ
हँ आ जेना ऐ मे समेत अहाँ सुनलिए लखराव मने लाख लाख चीज सब जे जते चीज हो तै से सब लाख लाख के गिन ती मे रखल जाइ छै
लाख लाख के गिनती मे बाबा मने अगर हमरा आर के अ तनि फूलो चढ़ावे के रह त हमरा आरके लाख गिन
नहि नहि नहि नहि फूल तऽ नहि है केना भोलेनाथके तऽ सबसँ ज जादा फिर ते बेल पत्र न होइ अ गाँंव मे इ मने सब के पिठा देलकै हे लिख लिख के कागज मे कि जेकरा जेकरा बेल के ग गाछ होते से सब अपन अपन डाढ़ी काट काट के हमरा घर पर पहुँचा देते फेर ने
र जमा करे
लाख बेल पत्तर जमा होते आ इहो नहि कि अहाँ बसिया चढ़बै बसआ नहि चढ़बै अहाँ एकदम आब जेना जेना भैया एखन ई काज करतै मानने चलियौ कि सप्ताह बरबाद ओकरा करयके हइ
हँ हँ अच्छा मंत्रोच्चारण
हँ हँ ठीके कहै छीिय अहाँ हँ हँ कहै छी अहाँ ठीक कहै छी ओ मन्त्रोच्चारण करै ला आ जेना बुझू जे ओ लाख एख्रगो शिवलिङ्ग बनतै
अ्छ अच्छा संख्या भी शिवलिंग के लाख
हँ लाख रहैत छै ओहिमे मने बड़का आठ गो नओ गो चौकी एना बिछा देल जाइत छै आ बिछा कऽ ओपर जेना कालीन बिछ छै फेर बुझू जे पर प्लास्टिक बिछई छै फेर एक रंगगा कपड़ा बिछ ओल जाइ छै पूरा आठो नओ चौकी पर आ फेर चारो बगल से जेना मन्दिर सजै छै उना बांस के घेराबंन्दी क के मंन्दिर जे जेना मन्दिर के स्वरूप देल देल जेत तैयौ आ देल के बाद मे बुझियौ अहाँ जे फेर ओकरा मने सज जेतै तऽ सब आर मने पीला क कपड़ा उपड़ा बिछ जेतै तब अहाँ मान के चलियौ कि फेर ओपर जे डीत बैठतै ज शास्त्री आयाल रहतेै आ बड़ गांव से मतलब पाच गांव सात गांव नओ गांव से पंडित अबे छै बहुत बड़ा य गाव होइ छै आ ओ जे बुझू जे ओ सब जे पण्डित तइ त क्यौहार कहार यहाँ से मिट्टी आ के रखते एक महीना पहिले से आ उहे मिट्टी ु टी से एक लाख भोलेनाथके लिङ्ग बनाओल जेतै
शिवलि्ग के निर्माण करल जतै अच्छा
आ फेर उ सब के ओह चौकी पर पण्डित के हाथ से सा जल जाता ह हँ अ हँ बड़ भारी पूजा
आ तीी तऽ अहाँ हमरा के ई बताई तनीत की मने ओकरार में तऽ फिर दूध दही पचमे
सब सब सब अ य जेना कि न ना देखै छियै जेना मे हम सभ डीजल पेट्रोल भर के रखे छियै ओतेक ओतेक हँ गेलन मेन मे पैंतीस किलो चालीस किलो गिलन जेतय गंगा जी के ले के सब जेतय गाड़ी से। आ जमे भरके पट पटना से ले के अतय पटने में ने गंगा जी छ छथिन ह ह सब ले के अयतय वहाँ से ह जलाभिषेक करे ला भोलेनाथ जला अभिषेक करे ला केते गाड़ी मे अयतइ केते बेलोरो रोज जीतय केते स्कार्पियो जेतै ओमे भर भर के भर हँ हँ अबै छैय हँ हँ। तऽ ई सब व्यवस्था जे हैय ने जेना मिट्टी गंगा जल भेलय ई सब तऽ अहाँ पहिलहो से करके रखै छैय। जेकरा बुझाल से रखलक लेक जे हुनका बना के जे मिट्टी सान के जे बनै छैय।
हँ कुम्हार घर से जे मिट्टी आबै छैय सेकरा से।
हँ उ जे बनै छथिन ने ओ एकदिने पंडित सब बनबै छैय। भोरे चार बजे भोर से बठि जेतै आ जेना मान कऽ चलू जे आठ बजे ले एक लाख लिंग बना के रख रक तऽ पण्डित के संख्या रहैत छैय।
हँ
अढ़ाइ स
तब ने एक लाख एक दिनमे बनै छैय शिवलिंग एना तो तब तब ओतना ओतना पंडित मिलके बनाय
ह ह आ सभ साँझके आ फेर जेना एन्ने एन्ने पण्डित बनबैत रहतै आ उम्हर जे बेलपत आयल रहतय जेना गाँव गांव मे पर्ची भेजल खीन ह लिख लिख के तऽ ओ सब अपना श्रद्धा से वहाँ से अहाँके मंग अबे नहि पड़त ओ सब ने अपना अपना श्रद्धा से अपना सवारीसँ
सहयोग सहयोग अपन अपन देने से करै छै गाँव घरके लोगन
आ ओ जे बेलपत्तर भेलै से जे गाँव घरके कनआ भेलै पुतो भेलै हँ बेटीटा भेलै जेने जे बुअट पूर्णिया भेलै से सब जेना एने चारि बजे भोर सेसँ बैठ जेतै पण्डित आओने चार बजे भोर से बैठ जेते यहा के गाँव के बेटी बहुत पु तो अ म मने बूढ़ बुजुर्ग जे जे जेकरा छाँट अबे छै प तन तन पति तीन तीन पति के हँ ओ छट डल रह बड़के बड़के मने बड़ कते कते जेना छठ मे हम सब ने ह डलिया उलिया लै छियै
हँ हँ हँ
ड ली आबैत छी खरीदाक कऽ एक सए दू सए अढ़ाइ सए एना सबमे उहे हँ भरल रहै छै एक लाख बेलपत्र एक लाख बिल बाज आ मने अहाँ बुझियौ जे ई जग को जे जे करै छै य जे मनबै छै से फेर ओनाहिते जेना भायके भात भेल फेर जेना पंडित खियलक इस सभ होइ छै एहिमे हँ ह बड़ भारी जग बड़ भारी जग ओ तऽ तऽ ओ कहलियै अहाँ इहो बुझ जे मे जे चाउर के दाना चढ़े छै ओहो बिना मने बिना टूटल चाउर जेना एना सुपलीमे लेके अहाँ छँटली
अखण्ड चाउर जे रहै छै अरबाका के हँ
टल चार्ज तै
ओ तऽ एक क्विंटल सब
चुनै छै ओ ईसँ पहिलेसँ काज हो जाइ छै
हँ तऽ सब मिल जुलके एक एक कर के चुन चान के रखै छियै तबे ने अहाँके काहे कि जैसे छ छठ पूजारमे जैस एक गो गेहूँ के दाना चुनै छै सब गृहिणी सब वैसे ही वहाँके बहुू बेटी सब धी पुते सब
हँ हँ सभ चुनैत छै आ जेना ई जैसे जेना ई करे हइ ने तऽ ई ई नहि हय जे ई बात आदमी दू दिन एक दिन पहिले केकरो कहै छै ई छओ महीना सालो भरि पहिले कहा जाइ छै फलना गाँंव मे ह फ गाँव मे फलना आदमी ई लखड़ पूजा करत त त ओकर तैयारी लए अज रा जेकरा अपना अप न मन मे सहयोग देबे के है से हुनका दुआरि जेते हुनका दुआरी ज के चावल तऽ भइे ह भैे खरीदते लेकिन जे उने उने के काज भेलै ई सब मतलब बेटी टाटी गाव गड़ा के इ सब लोग आके और सब चून चाान के पहले से रख देते पहिले से मान के चलियौ जे कथूरा के लेिया के कर के सुखा के ओकर रखल ई सब खाली दू काज जे होइ छै जे भोलेनाथ के बनै छै य जे बेलपत्र छटाइ छै ओ काज ओहि दिन होइ छै
ओ आ बाँकि सभके साल भरि पहिलेसँ तैयारी करै छियै अहाँके लोक
छै बड़का भारी आ देखू जे अहाँ बुझु जे अढ़ाई सए तीन सो पंडित अबै छै त एना नहि आ छै ओसभ दक्षिणो लए छै खाय छै कपड़ा लत्ता लै छै तब जाइ छै फेर कपड़ा लत्ता के बाद से फेर दक्षि लै छै ह हँ एगो लखड़ाव करैके मतलब है अहाँ बुझ के चलियौ जे सात आठ लाख रुपआ कही नहि गेल है
मने एगो बेटी बियाह जैसन खर्चा होवै छै
सात आठ तऽ हम कमे कहलियै कखनियो कखनियो तऽ हँ ओस बेसी लग जाय छै क्विंटल क्विंटल तऽ दही अबे छै क्विंटल
हँ हँ लाख अथ शिवलिंगग के अभिषेक करेमे तऽ लग जाइ छै ओतना अच्छा अहाँ दीदी अहाँके दो मे कार्य के काज आबै छै
हँ अखन देखलियै कुता त आइ की कहलकै की क मने किुछ तऽ कहलकै हे जेकर कार्य के मगर हम समझलियै अहाँ तनिका हमरा विस्तार मे बबिय तेलैा
अहााँके मने अभी तऽ हमरा आर के फोन मे एगो काज आबल छै जेकरा आर मे गप करे के काज छै ज अ हम सेगोआ पक कर छिय ने ओहि र मने ओकरा आर में एगो मैथिली के काज आवल छै ग्रामे आ गप दस मिनट तक गप करे के काज छै
ई तऽ बड़ा नीक तऽ ई तऽ नीक नीक छै बड़ नीक छै
हँ जैसे कोनो टोपिक पर बात करेके करै छै जैसे राजनीति धर्म अ पूजा आठ
ह जेना एखनि हमसभ ब
हँ बस एसने काज छै और एर बदले में आमदनियो होवे छै छै कार्यमे हँ आओर अच्छा आमदनी होवे छै जेकरा में गृहणी सब के बहुत सहयोग होवे छै
हँ
तो हँ तऽ अहाँ हँ हँ तऽ अहाँ अपन बहिन बेटी के भी ब जाइ छै और तनि इर काज के समझा दिय कि कैसे कैसे करे के पड़ै छै तऽ अहाँके कनी सहयोग हो जाय छै
हँ नहि बिलकुल अहाँ जे कहलियै ने तऽ हम की करबै एहिमे केना अहाँ के हम देबे बेटी पुतो के की देबे त अहाँ करबैयए काज
नहि तऽ नहि हम त दिय तऽ हम खा के अपन समझा दे
हँ हँ
केना केना ई काज के करै पढ़ै छै तऽ अहाँ आऔर अहाँके अ धिय पुता सब बुझजी
हँ हँ बूझ जतै आ बूझ बझाक के बाद मे जेकरा जे मन बुझेते कि हँ हम करे मे हमरा ई काज करे हे तऽ ओ अहाँके भेज तै अपन लिंक जेकरा नहि करेके ओ मना कर कर दत कि नहि हमरा ई काज नहि करयके है लेकिन
कोनो एको टका अपन पॉकेिट से लगाबे के भिना छै
वाह तब तऽ ई बड़ा नीक काज है कार्य वाला काज बड़ा नीक ठीक नहि एक दू काज आयल रहे एहिस पहिले तऽ हमहुँ कयले रहिये जाहिमे हमरो पैसा देले रहे तनखे देले रहै दू सए तीन सए जेना करके
सहयोग हो जा को क तोच ै मे एगो मदद मिल जाइ छै आओर की
हँ बैठले जय कुछ तऽ ई नहि है कि कुछ करै छै पानि पीटे के ने खाना पीना गृहणी बना लैत छै ओकरा बाद तनिका सूत प लेलक फेर ओकरा